हेलो।
हँ की हाल चाल छै?
ठीक छी।
बौआ ठीक अछि।
हँ सब ठीक छै। कहियौ अपन? ऐं, बौआ के की सभ दो छियै एखन खाय ले, बौआ की सभ खाइये?
बौआ के दै छी अहाॅंकेॅं दही केरा मिक्स कऽ कऽ।
खाइए ह हट हट बेटी, हुं।
तखैन अहाँके साबुदाना।
मिला कऽ मने साबुदाना मे अथि काजू सब।
हँ - हँ।
से तऽखेन मखान के गुड़ी।
ह सेरेलेक्स नहि दै छियै?
ओहो दै छियै, टाइम बनेने छियै। हूं चलोलैक्स। कन भात रोटी खायवाली नैने छै।
हमर बेटी के तऽ बिरखी भऽ गेल छलै बुझलिय हमर बेटी टी किछ नै खाइ छलै यै अखनो जे छै से किछु नहि खाइ छै मिट।
हमर बौआ अहाँके अथी दूध थोड़े पिबैत छै।
अहाँ तऽ हमरो बच्चा बाहर के दूध कहाँ पीबै छै बैली दूध साफे नहि पीबै छै अहाँ अपन दूध नहि पियाबै छियै बच्चा के।
नहि होइ छै। भेल ने अके छओ महीना तक भेल एखनो जेना छै आब एखन कनि कम भऽ गेलै हे। जेकि दालि के पानि तानि पीबिते छियै।
ह हमर जे छै बच्चा साफे ने हमर दूध जे छै ने आ बाहर के दूध हमर बच्चा साफे नहि पीबै छै कहियो नहि।
ह तऽ ओकरा लैक्टोजैन देने छै आके लिख कऽ। तऽ उएह दै छियै कहाँ पीबै छै। बोतलो लेलहु दू -दूटा बुझलियै ई कह कहे छथिन शीशी नै हौया बच्चा के पियएवला बह
हमहूँ लेलहुँ दूटा एगो छोटकी एगो बड़की लेकिन ओ ओहिना पैक पैकै के पैके अए।
हमहूं लेलियए दूटा।
नै पीलक हम छोटकी आ बड़की दुनू लेलहुँ। लेकिन ओ बाहरके दूध पीबे नहि करै ओहिना राखै बाहरके की गायके दूध उठौना केलखिन। जे भए चल गाायके दूध पीतै तऽ ओ नहि पिलकै। तऽ कहलखिन जे चल भाय गाय के नहि पिबै छै तऽ पैकेटे वाला देखैत छीयै अपने दोकान के रहै छै तऽ पैकैट वला पाँचटा कम्पनी के पाँचू के आइन के ट्राई केलखिन ई पीते ई पीते ई नै पीते ई पीते ओ किया पीते सेहो नहि पीलकै।
गाय दूध देलयै तऽ बौआ के कहलकै डॉक्टर इन्फेक्शने भऽ गेलै घर- एते घर- घर -घर -घर वला फेर देखेलियै छओ महीना से रहे। तऽ मना कऽ देलकै कहलकै एक सालके हेतै तखन बाहरी दुध दैलै।
हँ तऽ बाहरे नेे तैं ने तऽ हमर बच्चा पीबे नहि केलकै। के ओना तऽ हमरा हॉस्पिटलमे कहै छलैय जेकि तोरा अपन दूध होइ छौ तऽ छओ महीना तक त अपन जन परिपूर्ण दूध होइ छै त तू बाहर के दूध देबे ने
हू।
तऽ हमर बच्चा बाहरके तू साफे नै पीलके। एखनहु नहि पीबै छै एखनहु तब चोराऽ की करबै कनि बोनबिटा ओहिमे घोरि दै छिये कहै छियै चाय छौ चाय छौ।
हँ।
कहबै चाय छ तहन ओ चाय जान कऽ पीबै छै।
एखन बौआके नहि ने देबै बानबीटा सब।
हँ तऽ ओ चाय जान कऽ कनि से, पूछ के ओ चाय जान के पिबै छलै, सेरेलेक्स ओकरा आनि कऽ दै छलखिन तऽ, सेरेलेक्स जहाँ कि मुँहमे दै छलियै कि उल्टी कऽ दैत छलै।
हम अहाँके मोटगर नहि दै छी। छियै एकदम दूध जेका, पानि जेका बना लेलो पहिले ओकरा गला लेलो।
हँ तेनाहिते हमहहुँ दै छलियै, एक दू दिन मतलब देली मोट जेका, त उ त फेर ओकरा की केलियै गला, पूरा पानि जेना- जेना दूध रहै छै, तेनाहे देलियै। ओ नहि पिबैत छलै, उलटी कऽ दैत छै, ओहो नहि पीबैत छलैए। ई तऽ देखैमे तऽ, देखबै शन -टिटही जेना छै।
हँ हमरो बौआ बड पातर छै, सब कहितो छै आइये खााय लए नहि दै छै, आब नहि खाइ छै तऽ क करब, अपना भैर त सब चीज दै छियै।
तऽ हमरो बेटी देखेमे एहन सन टीटही छै, खेबे नहि कर छै अपना भैर त भरि दिन एकरे पाछाँ पागल भेल रहैत छी, आब नहि खाइ छ तऽ की करियै। किछु नहि खाइत छै बुझलियै, मीठ चीज तऽ देखय नहि चाहैत छै। ओ बुझियो, नओ दस महिना तक जायत अन्- स, नहि भेल रहै, न ता तक जे छै से अपन ओथिएमे छै। ओ हमरे दूध जे होइ छलै, ओहि कनि या जादा जे होइ छलै, से ओ हमरे दूधपर रहै छलै। आ अनपराशन छओ महीना अन्पराशनके लिए, ओहिके हल्का दा दालि के पानि जबरदस्त अ दालिके पानि पियाआबऽ लगलियै, तऽ आब दालिक के पानिटा पीबैत छै कनि- मनि। बस भऽ गेलै, ओ कतेक बैर छै, रोटीके पपड़ा गुड़ के रोटी। दालि खैत ने, तऽ ओहो रोटियो- दालि नहि खाइत छै ई। किछु नहि ने, भात- तात किछु नहि खायत, ओ हल्का दालिके पानि पीत, आ हमर दूधमे जे रहै छै से, आ बाहरो करते बच्चा किछु खायत, दोकान- तोकानके किछु नहि खाइ छै। चॉकलट- पॉकलट किछो नइ, डायरी मिल्क डब्बे आइन के बाप फ्रिज में राख देने छै अपन दोकान में सँ, तऽ ओ डेायरी मिल्क सब रहे छै। डब्बे न ने छै ओहो किया खेते, ओहो फ्रिज मे राखल छै। हम कहलियै हमरे ल आनलको बाप ओ बाप एकर रंग -रंग के ची बाप ओकर रङ्ग -रङ्ग इ खैत, ई नहि हयत। तऽ ई खायत ई नहिखैत कह ई खाय ओ किया खेतक ओकरा मु खी भऽ गेल छै। हम कहे छी अहाँ के बेटी के मुह वृखिअय, हमरा सबके भेटनाहार नै छोड़ी झुमै छै तऽ, विर्खीए भऽ गेल छै।
हँ, आम जे अनलखिन बौआ ले, पानि में फुला एकरा दू घंटा छोड़लखिन, कथीलए खेतै एकरती जीभ पर, वएह वएह।
सएह ने बुझियौ ने, सभ रंगक के आम आनखिन त नहि खाइ छलै तऽ, बुझ बच्चा कते बच्चा सब के मतलब एगो छोटकी आम धऽ दै छै, कते बच्चा बच्चाके छोटकी आ हाथ दऽ दै छै तऽ, पूरा चुि चुसि क खाइत रहलड़ै, पूरा देह हाथ कतेक घिना लैत छै बच्चास सब। नीक लैगे छै, एकरा ओ देलियै तऽ छुबो तक नहि केलकै, फेक देलकै, ओकरा लए फेर गाँके मालदह आम तक अनलखिन, मालदहमे जे कि एतऽ महग मिलैत छै, तऽ मालदह आनखिन जे स्वाद लगतै मालदहमे तऽ खेतै। ओ किया खेतै ओ फेके देलकै, देखबे नहि केलकै, हम कहलियै कहु एकटा कते बच्चा के आम ल केना आम खाइत रहै छै, छोट बच्चा सभ तऽ नीक लगैत रहैत छै। एकटा किया खेतौ ओ मालदह आम नहि खेलक। के काजू किशमिश बादाम सभटा अनै छथिन। हम कहली कि जेकरा जे छै से मुँह मे बिरखिये छै झुमै छै, ताहि दुआरे ई नहि खा छै हमरा सभके जूमे नहि छलए तऽ मुर होइ छै मिलै नहि छलए।
आ आकरा सब के जुमै छै तऽ ई सब खाइ नहि छै। किछ नहि वएह प खाइए पाछा परेशान हमर सौस की जे बेटी ई किया उठा हमर सौस की कहथिन। जेकि नहि खुआबै छियै सेे दिनमे तीन बेर क दिनमे तीन बेरक चारि बेरके खुएबै से नहि दू बेर तीन बेर चारि बेर खुएबै दैल के पानि देबै ई देबै ओ देबै अना देबै। हम कहलियै अहाँ एते कहैत छियै तऽ हमहूँ जे डेढ़ सालसँ पालै छियै अकेले तऽ हम ओते नहि बुझै छियै
हमरो एना सब कहकै एकटा बात र ले मे दालि लिअ, भात लिअ, घुरिक खोआउ हम कहलियै आंय यै दालि भात खायवाली छै अखन ई। नओ महीना के बच्चा
नहियो खाय बाली छै तऽ हम जे ओकरा देखने छियै पालने पोसने छियै जन्म देने छियै अकेले छी तऽ हम नहि बुझै छी हम्मर बच्चा की खायत जे हम खुएबै एकरा कहूँ हम बच्चाके नहि खुअबियै से कहू तऽ दालिके पानि किया नहि बौआ के पियाबै छियै। हँ दालिके पानि अपन कनि कनिक पियाल करू ओकरा
नूनवला चीज कनि खाइयो लै छै बुझलियै ज मिठ कनि देबै ने
हँ तऽ लड़की छै ने जे लड़की मिठ नहि खाय हमरो बच्चा बच्चा के तऽ सएह हाल छै, नुनगर जे अइ नूनगर कनि मनि खायो लेत ओहे मीठ दियौ ने कह मीठ की छीयै होए सभटा फेक लै छै फेक दै छै काजू किशमिस सेरेलेक बिस्किटे तब इएह किछो देबै जे सबटा आमे तामे सभटा फेक देत खाली नुनगर चीज देबै तऽ कनि मनि खाइयो लेत।
हँ
लड़की छै लड़कीके ने मीठे ने पसन्द होइ छै चटौरी रहै छै ने।
प एकग व क कस पानी
हँ लड़की चटौरी रहे छै, से नहि पता अहि अहाँके तहि दुआरे ओ सब नहि खाइ छै बिस्कुट चॉकलेटे सब अनै छथिन रंग बिरंग के
नहि ले छै हमर बौआ मुँह नहि लै छै एहिना राखल रहै छै सबटा फ्रिज मे अपने चारि दिन बित जाय छै त
हमरो एनाहे राखल रहै छै हम कहै छथिन खा ले हम कहलियै हँ आहाँ के के बेटी जे छोड़त सएह हम खायब की
हँ
तऽ हमरासब लए थड़बे कहलो अहाँके बेटी जहन नहि पूछत जे चीजके से चीज हम खायब
हँ
तऽ लऽ जायत बाहर आ बाहरमे जायब आओर आज छौ लड़कीसभ बच्चासभ रहै छै ओकरा सभके दऽ आबै छै।
हमर बौआ सभटा अपन ओ हमर छोटकी बहिन छै ने तकरा लए राखत।
हम्म, अहाँके बहिन कते टा के छैथ?
बीस साल के छै, बी ए भऽ गेल छै।
तऽ बियाह नहि करता अहाँके बहिन एखन?
नैय, पहिले भायजीके हेतै तखन, बीसे सालके छै यै, हम सभ केलियै पच्चीस मे आ ओकर से बीस में?
हट हँ।
आ नहि हेतै एकर दू साल।
अच्छा अखन दू साल नहि करता?
नैय पहिले भायजी के भऽ जेतै तखन, कियैकि सबसऽ पैघ भायजीेये छै।
हँम्म। कहलौं न फोटो आ बायोडाटा भेजब, ओकरा भेज कऽ देखबै की कलैयाऽ।
लड़कियो सभ आब मुँ बजै छै न यै, जे हम एनाहे करब ओनाहे करब एहने करब।
हँ।
सभटा सैह छै, हमरा एहन नहि चाही, ओहेन चाही।
आ मने की भ जेबऽ, बहुते त अहां की कहत हम बाहरे रहब।
हँ, गाँम वाली करत नै?
ह्म्म, तैंय बाहर बाली बाहरे छोइड़ कऽ भागि जाइ छै।
हँ तऽ हमरे जे छै से दीऑर के जे भैया-भ कहिया ने भऽ गेल होतैन बियाह लेकिन ए तऽ इहैय जे छैं जे गाँवमे काज करै छथिन, गाँव में छथिन तऽ कतेक कैए ठमा सॅ लड़की सब आबै छै, मतलब कोट आबै छै लेकिन इहै सबटा पसन्द भऽ जाई छै, जहन कहै छै लड़की गाँवमे छै, लड़का गाॅंवैं मे काज करैत छै तऽ कहत जे हम गाॅं लड़की-लड़किए कहत जे हम गाँव वला सँ नैय करबऽ। बुझलियै?
हँ।
आब जे कहत हम गाँम वला सँ नैय करब तऽ ओकरा की कऽ सकैय छी?
ह्म्म कहत कि हम बाहरे करब, तैं बाहर मे छोड़ि-छोड़ि केऽ भागि जाय अथी से बा छौड़ा सब कइयो लैयऽ आ भाइगियो जाइयाऽ छौरी।
हॉं। बाहर बला हम तऽ बियाह भेलै हमर, तऽ हम तीन साल कि चारि साल गाँवैं मे रहलियै। चारि साल रहलियै गाँवमे। तकर बाद एतय एलियै हम। चारि साल गाँमे छलियै हम नभट्टे मे।
जन्मे सँ रहलियै बनारस।
हूँम्म।
हमर माँ पप्पा सब ओतेऽ सब ओतेऽ रहै छले बनारस मे।
हूम्म।
बुझियौ न हम बीऐ मे गेलये तहन गाॅंम धेलियै यऽ।
ऐं? अहाॅं लव मैरेज केने छियै न यैइ?
हँ। कहाँके ओतै रहै छलियै, तकर फेर नानी गाॅंम में रहै छलियै।
त आहाॅंक नानी गाँव कतैय अइ?
कमरैल, मधेपुर।
अच्छा।
मधेपुर सँ आगे छै।
हँ।
हूँ। ह
त नानीओ गाॅंव सबमे लड़की-तड़की नहि किम्हरो ने।
नहि ईम्हर कहाँ छै। हमर ममियौत बहिन सब एखन छोटे-छोट छै।
अहाँके बऽड़ के कहलहुँ तऽ अहाँके बऽड़ की कहलखिन जे हमास से जाादा चैम्पियन हमर कनिये छै हमरा कनियेके कहबै तऽ कतहुॅं जोगार लगा देत।
हँ कहलियै ने कतऽ कतऽ घुमै छै से ने पुछलियै।
ह हँ ओकरे रहै छै, हँ बेटा।
हूँ।
देखबै कतहुॅं एगो लड़की सब केतऽ हम सएह कहै छि देखबै लेकिन रहय सब सेऽहे कहत जे ऐं छईहे नै लड़किये नै छै लड़की हम कहलिय लड़की के एत्ते अकाली हो गेलये। किया लड़की के लोग पाइदऽ करबे नै कऽरै छै।
होइ छै तऽ कहै छै बाप रे बाप बेटी भऽ गेल माथ पर हाथ लैत रहै छै।
हँ आ तहिना लड़की आब नै भेटय छै। ताहि दुआरे जकरा सबके लड़की छै से जेछैऽसे आओर भाव खाए लगलै ये। हँ करत है कनी काज इमहर कटिए जायत हम फेर काज ताज कऽ लै छी अपन तहन फेर अहाँकेँ करब तऽ उठायब ई नहि जे फोन करब तऽ नहि उठायब।
नहि ये
ठीक छै। उठायब हमरा